हेलो
हँ
कोथि करे छला
इएह बस एक्सरसाइजे एखन भेल ह
इएह सब मे लागल छल हं ह नेहाल है यहाँ त भोरे नेहबई
ल ह त बात कऽ स मम्मी फोन पर बात करे छलै आब एके बाद औकरो
अच्छ की कहै छै न नहि नहेली से कहैए छियौ बुझलही
हँ हँ नहा लेलियै
ओकर फेर अच्छा शिक्षा के दीक्षा शिक्षा मे हमरा अन्तरे भऽ जाय शिक्षा मतलब बड़की कि छोटकी बड़की छोटकी कऽ कऽ बात कर बड़की दियादनी छोटकी दियादनी हय ई बात प्रीतीयो दीदी कहै शिक्षा दीक्षा मे अथी भऽ जाइया अन्तर मने बात तऽ देखही तोरा दीक्षा से शिक्षा होइ छै बड़की छै ने शिक्षा
हाँ
कि छोटकी
बड़कि छै दिक्षा
हाँ छोटकी छै शिक्षा अच्छा तऽ उ
हाँ
ओहि दुआरे बात करैत छी मलब ओकरो जे नहि भेलै तहि दुआरे टाइम रहैत छै तऽ कऽ ल छियै
हाँ तऽ ओहो एगो दूगो कॉल करै छै ने बेचारीके खनो कहल किय तऽ एक बीचमे हम फेर केलियै तऽ फेर ओकरा नहि छलै फेर एखन कहैत छल हम कहहिलै रुक करै छियौ दस मिनटमे
ओ
ओकरा एने होइ छै कन घरत तहने आ जा ओहि ह
देखि काज तऽ एखनका टाइममे अन्धा धुन रहै जेना की ऐखने हम की कहुँ लेट उठलियैै है हलो
हाँ हाँ बाज न
हेलो
हाँ बाजे न नहि
नहि नहि कहलिय काज तऽ एहि टाइम मे सबके बुझि रहिते छै नहि जाइ छै काज एहि टाइममे तऽ सबके रहिते छै आ जाए चार बजे उठि जेतै तकरे मान लिअ आब लिमिटमे रहै कनी कम भऽ जाय उएह जेना उएह छै जरूरी नहि रहितै तऽ एखन दस मिनट ओ काज करितियै लेकिन जरूरी छै तऽ होइत छै जेहो करै लै छी तहन ओ काज करब से भऽ जाइ छै
सब भी अलग अलग होइ छै ने ओकरा पढ़ाइयो लिखाइ छै कनी ओ बेसी काज करै छै तहि दुआरे शिक्षा के रहै छलै तऽ बात भऽ जाइ छलैय
हभ भी कर हँ हम उह कहलहु ने जेखन दे भीजल एखन गेलियै बोतल साफ केलियै जे बौआ के कड़ा छले धोलियै ये देखलियै टाइम दस दसे होइ छै कहल एक बेर बात कऽ लै छी आधा घंटा मे प्रेस एखन नहि करितियै लेकिन प्रेस प्रेस तके रीजन तोरा ई भऽ गेलै जे आब सबटा धूपमे देल छै आ फेर ओक मूरू ओहि से नीक डायरेक्ट प्रेस कऽ कऽ जे हटा देबै तऽ फेर अपन फेर अगर देबऽ कहेते म अनतै तऽ ओ भ जेतै के संगे इएह छै पूजा मे कनि लेट भऽ जाइ छै
पालू नहि भेले ये पलल
तऽ लेट आठ बुझि ने सवा आठमे दम उठबे केलियै ओछैन परसे ओछैन पर उठलियै साते बजे
देखि आब घर के काज निपटेबे अखन जे दू दिन तोरा सँ बत कॉलिंग छौ ओ तोरसे कॉलिंगो पर हमरा बात करऽ पड़तै आ फेर अपनो छै ना
हाँ हाँ क नीकसँ देखियौ भए देखी ने जेना मानि हमरा जल्दिए ई बात करऽवला भऽ गेलै तऽ जेना लगलै कनि जेना लागै छै जे काल्हिसे खाली बाते कऽ रहल छी जखन कि टोटल बात जोड़लियै ये तऽ एक जखन कि टोटल बात जोड़ल यऽ तऽ मात्र एक डेढ़ घण्टा भेलै पाँचटा काॅल
आ तहि हिसाब सँ देखही ने मम्मी वाला कॉल पर जे हम जते बात केलियै एहि बेर मम्मी के कॉल पर तऽ बेसी ई नहि होइ छलैए आईडी पर लेकिन तोरासे देखैयासँ बात होै तहिया बेसी भेलैया तोहर जखन कल आबय लगलै या फेर हमहुँ करऽ लगबौ तोरा पर आ ताहि हिसाब स पाइ बेसी ने देलकै के बहुत बात केने छलियै एहि बेर एतबा पाइ तऽ बिना बात केने हमरा तऽ ओ देने रहै कम सम बात केने
ओ फर्स्ट टाइममे
हँ
भऽ सकैए ये आ नहि नहि आ ज जेना तोरा तीसटा कॉल नहि पूुरल रहौ आ तू जे हमरोसँ बातही जाहि इमे तू कहली हमरेप कर हमरेपर कर नहि पूुरल रहौ तकरो तोरा पाय बनलौ ने जेना कहै छै
हँ ह ओहे पाइ जोड़लेए अखन हम थोड़ी ककरो करे छलियै हमरा जेबे एखन सात सौ तीन रुपैया प्रोसेस मे छै से वएह पैसा छै
बचा लेलही ते अगर तोहर वर्क पूरा भऽ गेल रहहि तौ तहन ओ नहि होइतौ पन्द्रहे सौ पर अटकि जैतै ओ
नहि तऽ हमर आइडी मे परेशानी भऽ जैयतै नऽ तीसटा कॉल मे तऽ पुरा एक सौ अस्सी मिनट होयेत नै हमर बहुते कॉल बर्बाद भऽ गेल छलै ते ने हमरा एक सए अस्सीमे आ मिनट पूरा करलत इच्छा कहलकै दुनू मे से एगो पूरा हेबाक चाही तऽ तीसटा अगर कॉल पूरा भऽ जेतै तखन तऽ एक सौ अस्सी मिनट
तहन एकर मतलब ई छै जे अहाँ कॉल करू नहि करू अहाँके बात के हिसाब से ओ पुराबऽ के अय आ जाहि हिसाब से तू हमरा कहलें जे दीदी गै नीक से बात करै छै तऽ एकटा कॉल के मतलब अस्सी रुपैआ दै छै जेना कहलिन एक टारगेट तऽ हम ई गौर केलियै जेना काल्हि हमर अगर दस टा पुरल हेतै ने आठ दाहें अस्सी तेँ आठ सए ओ बनल हेतै
नहि तोहर कौलका काज के थोड़ही ई तोरा एते दिन से जे बात हो छलौए सबके
अरे कौलका काज नहि मतलब टारगेट छलैये नऽ दस पूरा करू दसटा के जोड़ि कऽ अहाँके पाइ देत ताहि हिसाबसँ
तोरा पर फोन के ऑप्शन नहि आयल छलौ तहन जे हम तोरा मम्मी वला आई डी से फोन करैत छेलियौ ओहो सबके तऽ ओ सब नहि हेतै जे फोन केलकै बात दुनू के पैसा दुन्नू के मिलतै की नहि तऽ ककड़ो की कुकुर कटने छै जे बात
हँ लेकिन लेकिन घुमा फिरा कऽ लेकिन घुमा फिरा कऽ टारगेट उएह छै खूब नीक सँ अगर मतलब बिना कटने एकर मतलब हमरा होइय बिना कट नै बिना कोनो साउंड के अगर निक सँ बात करियौ तहन अहाँके देत पूरा आ कनि मनि नहि भऽ जाइत छै इम्हर आम्हर
ऑडियो ओकरा स्पष्ट गेलै बात नीकसँ भेल छै तऽ ओ दे
हँ एकर मतलब ई भेलै जे हम जे कहै छियै जे हमरा फोनमे कोनो प्रॉब्लम नहि होइ छै नहि किछु स्पीकर पर आवाज नीक सँ जाइ छै चाचियो वाला मे तोरो वाला मे तऽ भऽ सके स्पष्ट कॉल गेल होइ कटै नहि छै आवाज हँ किछु तऽ भेले हेतै हँ तऽ आब ओमे ओ जखन जे होय त कहलियै जे एखन दू एकटा कऽ लेबै एहिना कऽ कऽ केऽ आइसँ काल्हि तकमे कोशिश करबै जे पूरे भऽ जाय जे होय देह भीजल अय कतबो हमरा ले दूइयोटा कप पड़ा धोबू तऽ देह भीज जाइये मेन बात छै ने इहो केनाइ बड़ जरूरी छेलै ओहि आबते बाबूजी के धोती सब इहे छै कऽ लै छियै कत्ते बाजै छै दस बाजि कऽ बारह मिनट भऽ रहल छै मानि ले आठ मिनट आरो बात हेतै सएह ने
हम्म सब्जी बनि रहल छै एखन तऽ हमरा खायमे देरी लागत भूख लागल अय तहिमे सब्जी बनबे करै छै तऽ हमरा भूख लागल अय
नहे लेलही भोेरे सैह तऽ पुछै छियौ
हँ तहने नै कहलियौ पहिल बेर कॉल केने रहियौ तऽ हम नहा लेने रहियै हम्म नहि नहि हम पहिले बेर जे कॉल केने रहियौ तऽ हम चाय पीबै
बाहर जाइ छियै तऽ कर करड़ाइे लगै छै
आओर
तऽ हमहुँ अखन लगेलियै ए वैह कते बाजै छै दस बाजि कऽ बारह मिनट भऽ रहल छै बुझही न दस बीस तक बात भऽ जेतै पौने एगारह तक आधा घंटा मे बेसी नहि टाइम देबै पौंने एगारह एगारह बजे तक प्रेस करबै ओहिमे जते भऽ जाय छै कपड़ा ज्यादा ओना
एलियै
आ तहिमे बड़का बड़का कपड़ा छै जमानाके बाद बाबूजीक के धोती आइरन करय पड़ि रहल अय माँके साड़ी कनि कठिन काज छै ने
हुँ
आ ताहीमे माँड़ देल कपड़ा आओर मोन घोर लगैत रहैत छै आ हमरा दिक्कतो भऽ जायए ने प्रेस करऽमे बौआ छै तऽ पूरा तकिया लगा कऽ प्रेस करू प्रेस करऽ मे बड्ड डर होइये हमरा बेड पर
हँ
बच्चा वला बात छै ने ओहिमे छोट छोट कपड़ा जेना सूटसभ रहतौ मतलब सलवारसभ तऽ तू गुसका गुसका क कऽ ले आ ई तोरा साड़ी धोती ती ईसभ कते टटा भऽ जाइत छै से बात तू तऽ कहै छै हमरा सारी सभके करेहय के ने अय करिते नहि छी चोपैते क धऽ दै छी
नहि हम तऽ नहियए करै छीय मम्मी के रहैत छै अपन ओ जरूरत परिजाय छै एन तऽ मम्मी कऽ देलक हम नहि तऽ ओ ओकरा करहेके जरूरत नहि पड़ै छै तऽ तेहन पसारे से जे
ई हमरा याद नहि अ जे हम कते दिन पर केने हेबै किया तऽ बाबूजी के कुर्ता कऽ देलहुँ ठंडा सबमे धोती कहेछल कि नहि नहि ई छोड़ि दही किया तऽ आब जे मतलब नहि कतहु जाइ छथिन तऽ मांर नहि ने दै छथिन मांर जे नहि देथुन ओनाहियो धोती पहिर लेलों अखन तऽ कनि दऽ देलकै या तऽ ओ सबटा बड़के कपड़ा करऽ के अपन बुझी नहिये करऽ के तीन गो धोती दूगो साड़ी ई तऽ हटाइए देबै हटा कऽ सोचै छैै माँ एलै तऽ बौआ के नहा देतै तहन हमरा तऽ पूजामे बारह साढ़े बारह बाजि जेतै किया तऽ फेर पूजा करबै नहेबै आ एखन ओकरा मे की प्राब्लेम छै जे पहिले नहा दै छलियै ने तऽ हँसैत रहितु खेलाइत रहितो एखन की भऽ गेल य नहा देबी तऽ आधा घंटा कानेहि लगतौ
कहखनो क क झन मन
हुँ से दिक्कत भ जाइ छै आ ठंडामे नहि दिक्कत होइ छलै ठंडामे तऽ छै अपना हिसाबसँ अहाँ पछि दियौ आ कपड़ा पहिरा दियौ आ एखन तऽ माँ पर डिपेंड भऽ जाइत छै माँ जखन एतै तखने नहेतै कियाक तऽ पकड़यवला बात छै ने
हँ
ताहि दुआरे हमरा आओर भऽ जाइया या तऽ मान हेतै चाहे तऽ हम नहि हेबै दुनू मे सँ केओ नेहेतै
हुँ
तहि दुआरे भ जाइत छै तहन ई छै जे हम नहेबे त माँ ल के ओकरा बैसल रहे छै आ ममाँ नहा देय छै त हम ओकरा कपड़ा पहिरा देय छिय तऽ माँ नहबै छै बेसी
प आस
आइ देखिन ते फेर रोद केहन प्रचण्ड क देल कै भोरसँ
आआरो कुछ कहियो
ह ठीक छै कनि कपड़ो सब सुखेतै गर्मी हेते तकर बाद हवा पाइन अबै
हाँ
साह सब कर तऽ कथि करत हाँ सब जरूरीए भ जाइ छै पाइन नहि रह छैऽ पाइन किया नहि भेलै आ पानि भेलै तऽ काल कपड़ा लऽ कऽ भेलै जे पानि किया भ गेलय
मारि दैबउ
लेकिन हवा छै हवा प्लस रौद छै से छै
ओकरा फूलाबऽ पड़तौ
तखन
हम तऽ इएहसब आब तोरासे बात कऽ लेब किया बड्ड भूख लागल रहतै चाय तह ओतह नहि पीलहुँ पहि बे तोरा कॉल केलियो त हम चाययए पीबै छलियै
भोरका क एकै बेर पीबै छीहि ओ- अ -
अखन नहा सुना क एके बेर अब छीयै तहने चाय पीबै छियै ना
अच्छा एखन बात कक छोटकी ओकरासँ बात करबी छोटकीसँ
तऽ बाद फेर कनि घरके काज होतै घरके काज करबै
पाछु ओ बादमे एडमिशन लेलकै ने तऽ ओकरा तखन क्लासोवला कनि जखन करै छी तऽ ओकरा ओहो हेतै आ बात छै तोरा इन्टर्नशिप सेहो करते तऽ रेगुलर मने केलियै रेगुलर हमहुँ सभ, लेकिन हमर सभके रेगुलर मोड भऽ गेलै ने, की हम केलियै आ ई सभ पूरा प्रॉपर कऽ रहल छीयै आ मेन बात छै सीटेटे मे ओकरा बिहार जोगर आबि गेलै तऽ ओते छै ओकरा इच्छा छै जे हम मान लअ सेन्ट्रल लेवलके लेल नब्बे नम्बर आनी तऽ ओकरा एग्जामो देबऽ पड़तै
ह्म
आगूके टेंशन छै कनिया एगे ओ बड़की जे छै से ओथी केने छै बड़की पीजी केने छै ने
नै जहो निकलै याद पड़लै, ई सभ बुझा कनि पूछू के छल ओकरासँ हमरा
लेकिन एकटा हमरा ओतऽ जे आयल रहै तऽ कहलकै जे हमरा स्टेटके तैयारी छै हम स्टेट देबै आ नेटो देबै नेटके तैयारी सेहो करबै एकर मतलब भट नै गेल छै
नहि केने अछि हमरा बूझल नहि अछि
बाजल ओ एना रहै आब नहि कहू आ की कहलकै जे बीएडके बाद भऽ सकै एडमिशन लऽ लेब साइन्ससँ लेते आहो कहलिके इग्नूसँ
हाँ इग्नूसँ लैतै
हँ तऽ हमरा कही मोनमे होइया कि बहुत लोकके हम देखलियै ने जेना हम जे परीक्षा देबऽ गेलियै च तऽ राखियो सभके देखलियै जे ओ सभगोटा की केलकै च तऽ राखियो सभके देखलियै जे ओ सभगोटा की केलकै आ सभ तोरा बीएडोमे एडमिशन लऽ लेतौ रेगुलरसँ आ पीजी सभमे एडमिशन लऽ लेतौ तऽ तोरा अथि इग्नूसँ तऽ से सङ्गे सङ्गे भऽ जाइ छै
ह्म
तऽ हो सकै जे कही कहै लेल नहि हो नहि कह आब एकरा भैयो गेलै ने दुइ साल
तऽ एडमिशन लेबे करतै एहिबेर
एडमिशन लेबे करतै हँ तऽ जहन एडमिशन लेतै दू साल भऽ जेतै तखन ओ स्टेट देतै मतलब आब जे स्टेट हेतै तऽ ओ नहि दऽ सकैतै आ नेटो ओहिके मतलब तकर बादे करतै एखन हुनका सभके एजो बहुत कम छै ने रेगुलरपर छै
आर सभ कही
तऽ कथी कहहियौवला सभ पानि पीबैत छीय एक बेर चाय पीबऽके मन होय लेकिन एखन के दे दू बेर देलक
कही बना दे तऽ कोनो बात भले
से भऽ गेलै फोन खत्म